का
हँ तऽ कहियौ तहन आर सब किछो की सब भऽ रहल छै
और सब की हेतै देखियौ उएह तऽ चल रहल छै नवका नवका दिन छै
धन जे चीज छै ने ई आदमी सभ किछु से किछु करबा दै छै बुझलियै
हां नहि तऽ अपनो सब की करितियै एखन
की करबै तऽ देखिओ छर पढ़बो कलीए जोग्रफी
जोग्रफी पढ़लियै ने भूगोल पढ़लियै ने
आए
हँ पढ़लिय भूगोल लेकिन पूरा नहि पढ़लियै मतलब एखन पढ़बे कऽ एखन पढ़बे केतै जस्ट कनि ओहि के बाद खलल जैतियै
नसँ ओ खेल ला
हँ जइतियै मतलब पाँच बजे जाइ छिय अ तऽ
दिस अहाँ सब दिस तऽ ओहो कम से कम देखिय लोक दसटा के एगारहटा कि पाँचटा सारटा जे कम सेम खेला तऽ होइ हमर सभ दि हमर स ओतबो अइ ने य तैयो हमरा सभके पूरा गाम जोड़ि देतै तैयो बैट बॉल के एगारह टा प्लेयर नहि जुटते केओ छैहे ने गामं हमरा सबके तूर में तऽ आर ने केओ छै द दू तीन टा लड़का छै भए गेलै ओहि कात से ओ कात तक दू तीन टा छौड़ा छै भऽ गेलै पहिले बैटो बॉल बैटो पकड़ला भऽ गेल हमरा करीब दू तीन साल बताउ ने दू हजार बाइसमे खेलल रहियै लास्ट एकैस बाइसके टाइममे फर्स्ट ईयर मतलब पहिल सालमे रहियै ग्रेजुएशनके स्नातकके पहिल सालमे जे रहियै तऽ अहाँ के बैट पकड़ने रहिय तो अहाँ के बैट बॉल खेलैयै तै एकटा भऽ गेलै
आउरो विगत एक वर्ष तऽ होइए गेले हमरो एक वर्ष तऽ करीब होइए गेलै
अच्छा एक वर्ष अहूँके भऽ गेलै एक साल ओ ओ आब एखन पाबनि ताबनि नहि आबऽला छै को य कोन पाबनि आबऽ तै यौ
आइ घड़ी पाबनि छै वैहै कहि रहल छलहुं आ कि नतो आयल हमरा
अच्छा अहाँके कतहु तऽ घर यै तऽ अपना दुनू तऽ एके छीिय तीनटा आओर जादव के
आँय
तीनटा भगवती छथि ने कि एकटा
हर एकेटा अथी छथि
काली टा ओ ह अपना सब त ओकरा सभके तीन टा काली विषहारा शीतला तीनटा अपना सब एके छियै एके गोत्र एके मूल आँ काश्यप गोत्र दलिहरे
हम तऽ इम्हर सबमे कुमारि सब जे छथिन ने कुमर पट्टी
अच्छा घड़ी पाबनि तऽ धर्मराज के होइ छै हुनका धर्मराज रहै छथिन हँ अच्छा अच्छा
हँ
सूरज सूरज गामे मे आयौ सूरज गामे देखैत देखै छियै की की गेले छै आहाँ सब अहाँ ओनाहु कतऽ देखबै अहाँ दिस आबे या से अहाँ से ओकर घर
ह खेलायइत रहै छी खेलाय लए तऽ आबि जाइ छलै ने
अच्छा ओहो आनय छला खेल
हँ तऽ
ओ भॉलीबॉल अबै छै ओकरा खेलय
ओ दू तीन साल तीन साल पहिले ओ खेलाइ छलथि इ
रौ बा ओकरो वॉलीबॉल अबै छै खेला तऽहाँके क्रिक टीम नहि बनि रहल अइ वॉलीबॉलके बढ़ाव देश के मेडल जीत जीत क अनियौ
हमसब वॉलीबॉल मे ओते निक थोरै छी हमसब क्रिकेट मे छलै तऽ
इ देश इ देश बैट बॉल छोड़ि आर ककरो किछु अबिते नहि ने छै तऽ किछु मे खेला मे आगाँ बढ़ियौ अहाँ सब कहुना एकटा मेडल
बालीबॉल रहत त इमहर उमहर मारि दै छै क्रिके केतेय हमहूँ सब बैटे बॉल खेले वाला इंसान सब छलियै हमहूँ सब सूरज एगो किस्सा छै जेमे सूरज सब रह हमरा सबके के मैच रह हमरा टोल त अलग भए जाय छै क बड़का टा के छै न
हँ हँ हँ से तऽ देखने छी अहाँके घर अय कात ओकर घर ओय कात
हँ तऽ हमरा के टोल ओइ साइड हमरा ई टोल त हमरा के मैच रहे सूरज सब सनेे दक्षिणवाइ टोल सँ हमरा होइके ह तऽ एक बेेर एनाहिए भेलै कि अ क्रिकेट बैट बॉल खेलाइत खेलाइत ओसभ मैच हारि गेलखिन ओसभ बॉले ल क भागा लग गेलखिन
ह पहिले सेह होय जक बैट नहि देबा त हमर बैट
नहि नहि ओ नहि ओ नहि ओ बात नहि ओसभ मैच हारि गेलखिन तब सोचथिन पैसा केना ऊपर करू किछो स तऽ रुपैआ उपर करथिन ने बाॅले लेके भायग के तहन खियारने फिरी खियारने फिरी त
रोउ
नइ हॉकी नहि खेलायल छी
ओ हॉकी वाला ओ हॉकी ने जे भारत सब खेलै या से हॉकी ने गाम घर वाला हॉकी घुचिल घुचिल बना कऽ बॉल बॉल फेेक फेक के जे पदबै छलैयै
कहल जाइ छै ओकरा
कथी कहल जाय छै
हँ
कथी ठोहा हम तऽ अहीं नाम पहिल बेर सुनल हमरा सब दिस सौंसे हाकी यै नाम सब प्रसिद्ध छै ओ खेला
कह कहल जाइ छै
आवाज कट आवाज कटै यै अहाॅं के
अ तऽ बॉल बॉल स बॉल सर पर लागै छै ने तऽ चोर भऽ जाइ छलै ओ
तऽ आउट हँ आउट आउट हँ ह ओ हँ तऽ उएह नाम हेतै सभके अपन अलग अलग तहन खेनाइ पिनाइ की सब बन
आवाज कटि रहल अय आयो मिश्र हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो